हँ हाल है
ठीक है ठीक है बुआ की हाल यै छै अहाँके
बढ़िया यै बुआ अहाँ अपन बताउ बुआ
हइ ई सब बात नहि हेलो
हँ कहू न
कहि रहल छि
हँ कहू न
हम अहाँ स एकटा विवाद कर चाहै
की
अहाँ के बेटा हमर बेटी के किया देखैया से
अरे अहाँ के बेटा बेटी वला छोड़ू ने बात त हम कहे छी भोज खाय ले जेबै की नहि आय
भोज खै ले
हँ
भोज जेबै मोन हेतै त जेबै
हँ त से
नहि हमर फर्चुनर हमर फर अरे ओ की छैओ फोर्चुनर हमर खराब भए गेलै बुझलियै हँ बुझलियै
ओ से बात
आब आब उ चेला के फोन करबै बुझलियै
हम्म
तऽ चेला हमर मर्सिडीज ल कऽ आयत जे छै से ट्रिपल जीरो वन हँ अहाँके की नाम अहाँके भगिनमान के तऽ जे छै से ओहे मित्र खेला
ओ कहल हँं
हँ हँ
आकाश के लिए की
आका आकाश के एहिपर कहाँसँ लेबै आहाँ
ओ
हँ कहू ने
हं सोचे छियै ओकरा फोन करिये
केकरा
अकाशके
नय यौ अकाश के एहि पर अहाँ लइए नहि सकै छी एहि पर जे ने ई चीज दोसर के कहे के बाते नय छै बुझलियै
हँ
हँ ई सब अपन मिलके कहि रहल छी तखने दुनू करब हँ
आ
भोज छै ने
हँ
हँ हँ सुनू ने
हँ
ड्राइवर लऽ क गाड़ी भेजबा दिय हमर घर ल
कोन गाड़ी भेजबाब से कहु न
ह अथी ओ भेजबा दिअ न हँ अथी एहि अही बीच में कोन गाड़ी अहाँ निकालने छलहु यौ नाम नहि याद आबि रहल हे हमरा हँथ ओ अथि टाटा सफारी
हँ
हँ सफारी भेज दिअ
ओ ठीक छै पाँच मिनट में पहुँच जायत
हँ भोज में ओना कथी कथी छै
भोज में छै भात
हँ
दाइल
हँ
सब्जी तरुआ पापड़ सकरौरी
छोड़ि दियौ छोड़ि दियौ नहि भेजू हमरा भेल मास भात छै मासु भात नहि छै तऽ कोइ बात
रोज माउस भात खेबै तऽ भात दाइल के खेतै
अच्छा भऽ जेतै से
हं
भऽ जेतै ने
अ ओर सब बताउ काल्हि मउस खुएबै कि नहि
हं
कल माउस खुएबै कि नय माउस भात
सब खुएबई आम ताम खाइ छियै
न आम खााय छियै कोन आम ह से कहू
हमर तऽ बारह बीघा मे अहाँके पते मालदाह लगेने छियै पूरा मालदेसँ भरले छै
एह तब तऽहाँ छी
ऐ यौ हम की सुन रहल छी अहाँ के बारेमे
की
शंकर चौक वाला जे अहा के आठ भीघा जमीन छले
हँ
से अहाँ बेच देलियै
हँ कहिया नै
कतेमे
अ अब छोड़ू ने कते मे बेचलिय से
कखनो अहाँके मालूम हैत ने
कहलहु हैं कि मित्रो चरू ने मित्रो
आँ
मित्रो मित्रो
चलि लेबै चलि लेबै हँ।
हँ पीछा से के बाजि रहल अइ
इहो नै हय अरे ओ पतंजलि मम्मी रखी थी एक लीटर दूध हेलो मतलब तुरत्ते मे बोलने क कुछ हेलो
अरे भाई कोन के बाजि रहल हे अहां के पीछा से
त है मतलब जे हेलो
के बाजि रहल यै अहाँ के पीछा से
जच मगन छियै न छोरू न अहां
कालि भोज खाय लए जेबै ने
चलब
हँ कालि छै मास भातके
अच्छा
आ अरेर मे जे दै छले माउस भात से मासु भात नहि रहै छलै पता चललैया
अच्छा
कुनू अहांके खुआ रहल है माछ भात से मास भात नहि खुआ रहल ऐ
एक एक सेकंड रूक ई करबै अय